राम-राम बहीन, कतेक दिन बाद गाम एयलहुँ। कतबो शम शहरमे रहि जाउ। मुदा अपन माटी तऽ खिचिये लेैत छै, बैठू। कही जा पि
परणाम श्याम भाई, राम भाई।
एकदम सत कहलुहू, गामक एहि दलानक आ ठण्डा हवा जे सुख अछी ओ शहरक बन्द एसी कमरामे कतौ नहि अछि। कहू, अहाँ सबके केहन अछी। बच्चा-बाल सब ठीक अछि ने।
अहाँ काशीर्वादसँ सभ नीक अछि। मुदा आजकल मोन कनी चिन्तित रहैत अछि। विशेष के बच्चाक के भविष्य क लए। कए, हमर बेटा आलुक एखन दसमी क क्षा मे हइ, हाँ तऽ शिक्षा क्षेत्र मे छी। तऽ अहाँसभ कनि गम्भीर विमर्श करबाक छल। ह
बहुत नीक बात। बच्चाक भविष्य परर चर्चा करब तऽ हमर सबसँ प्रिय विषय अछि। आलोक तऽ बहुत मेधावी छात बच्चा अछि ने। ओकरा लय क की चिन्ता भए गेल अहााँके।
चिन्ता ई नहिह अछी जे ऊ पढ़ाायत नहि अछी। चिन्ता ई अछि जे एहि बदलते दुनििया मे ओकरा कोन डहर पर पठाबी। ताकि ओकर भविष्य उज्ज्वल भए सकै। गाममे साधनक कमी अछि। आ शहर मे प्रतिस्पर्धा बेसी अछि।
देखऽ राम भाइ, अहााँके ई चिन्ता जाएज अथि। मुदा एकटा बात बुझू, उज्ज्वल भविष्यक नींव केवल शहर या गाम नहि, बल्कि सही मार्गदर्शन सँ बनैत अछि, आलोकक आधार कते कम मजबूत अछि।
हम अपन स्तरसँ ओकर गणित आ विज्ञान मजबूत कयने छी। मुदा आजकल िजिटल शिक्षा कम्प्यूटर आ एआई के जमाना अछि। हमरा डर लगैत अछि जे कतय हमर बच चा पाछू नहि छुटि जाइ।
अहाँ एकदम सही पकड़लहु। आजकल के युगमे केवल किताबी ज्ञान काफी नहि छबि। बच्चाक उज्ज्वल भविष्य लेल तीनटा चीज बहुत आवश्यक अछि। ज्ञान, कौशल आ चरित्र।
हँ, ठीक कहलहुँ, ई कौशलसँ अहाँके की तार्पर्य छी। तनि विस्तारसँ समझाउ ने।
कौशल अर्थ भेल जे ओ अपन ज्ञानक उपयोग कोौना करैत अछिै। जहिना कम्प्यूटर आध आधारभूत ज्ञान, कोडिंग, नीक अंग्रेजी बजबा, कला आ सबस पैघ बात क्रिटिकल थिंकिंग यानि कोनो समस्या गहराइसँ बूझी क ओकर समाधान खोजब
मुदा, एहि गाम मे रहि के ईसब कोनो सम्भव अछी। गाममे तऽ इंटरनेटो कखनो काल ठीकसँ नहिही चलैत अछि।
इन्टरनेटक स्थिति तऽ अब गमाहूँ सबसे बहुत, सबमे बहुत नीक भऽ रहल अछि। स्मार्ट फोन आ ऑनलाइन प्लेटफॉर््म सभ माध्यमसँ गामक बच्चा सेहो दुनिया पैक स पैक शिक्षक सब पढ़ि सकैत अछि। ई हमरा सभपर निर्भर करैत अछि। जे हम बच्चा के मोबाइल के उपयोग रील्स देखबाक लेल दऽ रहल छी या ज्ञान अर्जन करबाक लेल।
ई बात तो अहाँ सौ आना सचे कहलहु। मुदा एकटा अन दुविधा अछी। गामक सब लोको कहैत अछि जे बेटा के डॉक्टर या इंजीनियर बनाउ। आ लोकक रुचि कनि कला आ लेखन मे सेहो अछि। हमरा समझ मे नहि आबैत अछि जे ओकरा अपन मोन करे ही या सामाजिक हिसाब से पठाबी।
हँ भाई, इस सबस पैग भूल होइत अछि जे हमर सभ हमसभ बच्चा पर अपन इच्छा थपी दैइत छी। थ्री इडियट फिल्म तऽ देख देखने हो हेबै ने।
हँ, देखने छी।
बस, ओहिना बुझू। यदि सचिन तेंदुलकर के जबरदस्ती गायक बना देल जायत या लता मंगेेशकर के क्रिकेटर त कि ओ सब दुनियामे नाम कमा सकी ीन
कखनो नहि, आलक रुचि जना छी ओकरा ओहि क्षेत्र मे आगे बढ़ाउ।
मुदा, कला या लेखनमे की भविष्य सुरक्षित अछि। की ओहिमे नीक कमाइ आ प्रतिष्ठा भेटतैक।
बिलकुल भटतैक। आजुक युगमे कन्टेंट राइटिंग, जर्नलिज्म डिजिटल मार्केटिंग ग्राफिक इंजीनियरिंग आ सिविल सर्विसेजमे कला वर्ग में बच्चा सभ बहुत नाम कमा रहल अछि। जे आलोकक लेखन कला नीक अछि। तऽ ओ एकटा पैग लेखक पत्रकार या ऐडवाइजरिंग गुरु बनी सकैत अछी। मुख्य बात ई अछी जे ओ जे सेहो करए ओ ओहिमे ओ सर्वश्रेष्ठ बनय।
ह्म्म, ठीक कहलु। अहाँके बात मे हमर मनके सन्तुष्टि भेटा गेल। हमर मनके भोज कनि हल्का भेल। मुदा एकटा आओर समस्या देखैत छी। आजकल के बच्चा सब बहुत जल्दी तनाव मे आब जाइत अछी, परीक्षा क समय आलोक कखनो कखनो बहुत घबराय जाइत अछि, ओकर म नसिक स्वास्थ्य के कोना नीक राखल जाय।
हँ, ई बहुत गम्भीर विषय अछि। उज्ज्वल भविष्यके मतलब केवल पैसा कम कमाायब नहि अछी। बल्कि एकटा खुशहाल जीवन जिनाइ सेहो अछि। बच्चाक के मानसिक रूपसँ मजबूत बन बनेबाक लेल घरक वातावरण बड़ मायने रखैत अछि।
घरक वातावरण तऽ हमसभ शान्त राखैत छी मुदा आओर की कयल जा सकैत अछि।
हुँ,
मुदा आओर की कयल जा सकैत अछि?
अ बच्चा सब मित्र जकाँ व्यापार करू। ओकरा पर, परीक्षाक नंबरक लेल दबाव मत दियौ। ओकरा ई विश्वास दिला, जे ज नम्बर कमो आयत, तऽ अहाँ ओकर साथ न छोड़ब। असफलता सम लड़ब, सिखावना की सफलता असफलता से डरब।
हुँ, ई बात हम महसूस कने छी। कखनोहु काल हम टोकी दैत छियै। जे फलानाके बेटाके, कतेक निक नम्बर अयलै। तऽ ओकर मुँह लटकि जाइत छैक।
बस एहि तुलनाके बन्द करब जरूरी अछि। प्रत्येक बच्चा अपने आप मे अनोखा होइत अछि। ओकर तुलना ककरोसँ मत करू। ओकरा खेलकूद जोग आ कनि, प्रति प्रकृति के साथ समय बितेबाक लेल सेहो प्रेरित करु, एहिस ओ ओकर मानसिक विकास नीक जहाँ क हतै।
हँ बात एकटा बात आर कहू। दसमीक के बाद! किया लोक पटना, या दिल्ली पठा देब ठीक रहतैक। गामे मे रहि के, उच्च शिक्षा के तैयारी भए सकैत अछि?
देखू राम भाइ। ई आलोकक परिपक्वता पर निर्भर करैत अछि। एगारवी आ बारवी क्चा ओ गामक, या जिलाक नीक स्कुलसँ सहो क सकैत अछि। संग मे, ऑनलाइन कोचिंग क, मदद ले सक कैत अछि, एहिसँ ओ परिवारक साथ रहत, आ ओकर नीव मजबूत हतैक।
आ ओकरा बाद?
ओ ओकरा बाद स्नातक के लेल, ओकरा निश्चित रूप से रूपसँ, कोनो पैघ शहरक, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित, विश्वविद्यालय में पठाबू। ओत ह ओकरा देश दुनियाके, बच्चा सब संग् प्रतिस्पर्धा करबाक मौका भेटतैक। ओकर दृष्टिकोण, व्यापक हेतैक। मुद्दा ओकर शहर पढ़बास पहिने ओकरा एतेक योग्य बना दियऔ जे, ओ शहरक चकाचौंध मे भटकै नहि।
ह्म्म। एकदम सही कहलहु, संस्कार गामसँ भेटतक आ ओकर उपयोगो बाहर कऽ सकत चलू। चलू अब रखै छी, बहुत काम छै, राम-राम।
राम-राम-राम भाई।
राम-राम।